हँ की हाल चाल राघव।
और कतय छी एखन।
एखन तऽ गाँएमे छी अहाँ कतय छिये।
हँ हम तऽ घरे पर छी सु छी घरे पर सुनै छलहुँ जे मामाजी आल आबय वला छलह गाम ताम।
हँ एला काल्हि खुना साँझमे अयला राति भर रह ला फेर दिन मे पानि पड़ऽ लगलैन कनि मनी। फेर अहाँके बारह बजे करीबमे गेला।
अच्छा सुनै छलियनि जे पटनासँ विदा भेल हे ओ किछु मोटरसाइकिल टोटरसाइकिल सेहो लऽ के जेता आ किछु और सब काज छलनि
गाँंव में जे पिछला से पिछला बेर आयल छलखिन तऽ मोटरसाइकिले से आयल आयल छलखिन तऽ ओ मोटरसाइकिल अहाँके गांवे मे छलेन नानी गाँंव में। तऽ मेन ओएह दुआरे अहाँ के आयल छला गाँंव ओ लऽ जाय तऽ आओर एकटा दू हँ और एकटा दूटा काज छलनि ब्लॉक मे तऽ ओहो काज छलनि ओ कऽ कऽ हम दिनमे एयला साँझमे बुझियौ तऽ काल आइ दिनमे गेला। फेरो ब्लॉक गेल हेता काज भऽ गेले हेतन तऽ भऽ गेल हेतन नहि तऽ फेरो आइ काज भेल हेथिन ओतऽ गेल हेथिन नहि भेल हेथिन तऽ आइ रुकतैथ गाँवमे फेर पाँच बेर मे फेर पटना जेते तऽ उएह मोटरसाइकिल से
अच्छा नै ओ तऽ ओहिठाम एलाह एहिठाम नहि एलाह आब तऽ मम्मी जखन पता चलतनि मम्मी क गप तऽ प प दुनू भाय बहिन मे भीरंत हेतनि एक बेर आ दुनू गोटा कनि काल हमरा लग ए फोन पर एक तऽ झगड़ा होयत हिनका सब खेनलियै नै लेकिन पुछथिन जरूर एकबेर जे एलहुँ किया नै आइ पुछथिन पूछबेटा नै करथिन मम्मी कहि रहल छलखिन कि की जे ओ जे माइट भरौने छैथ पाछू मे ओहि ठाम की कहै छैय आमके गाछसभ लगा दियौ फेर भेलेन हिनकाभके पता नै की आपसमे गप भेलेन यें। जे कहलखिन जे आमक गाछ ल ऐ साल नै अगिला साल लगा देबै। हमरा गप्पके भाँज नहि लागल जे की कहाँ गप्प भेलेन यें। आ ताहिपरसँ मामी आइ हमरा फोन कयने छलीह। अ काज के सिलसिलामे कि सब गप कऽ रहल छली जे बहुत लोक के काज करैतो देखलखिन ह तऽ ओहो सोचे छले जे हमूँ
हँ हमरो कहैत छलैथ और अहाँ जे कहे छलिये गाछ दिये तो गाछ दिये हमरो सब के कहलैथ कहलखिन एखन एक दू साल माटि बैसऽ दै छियै नीक जेना ओकर बाद एक दू साल के बाद उ गा छ लगेथिन जहन पूरा बाउंड्री घेर देथिन अखन आधे-आधे कुर्सी तक भेलेय। तऽ हँ। ओकर बाद पूरा बाउंड्री दऽ देथिन, ओकर बाद गाछ लगेथिन। आओर मौसी एखन तक नहि बुझलखिन की?
घेर-तेर देथिन तकर बाद लगौता, तऽ ओ, की कहै छै साँढ़-ताँढ़ सेहो- ओ नहि चरतनि, नहि तऽ चरि जाइत छै छोट गाछसभ। तऽ बर्बाद भऽ जाइत छै ने। बकरिओ चरि गेल। तखनि तऽ कोइ देखनिहार नहि रहै छै, तऽ दिक्कत भऽ जाइत- छै। ओकरा ओगरू, ओकरा कनि पानि दैत रहितो आ बाउण्ड्री कऽ देथिन तऽ-
हँ, से तऽ छैहे। आओर मौसी बुझलखिन कि नहि मामा आयल छै- छला?
ना, एखन तक नहि बुझलखिन हेँ। आब अहाँके फोन खतम हैत, तकर बाद कहबनि तऽ- तखनि तऽ, कनि उदास हमरा लगैए हेबे करती आइ।
हँ, से तऽ छैहे। कनी भए जाइत छै।
आइ मामाजी बहुत दिन बाद गाम अएला हे, मतलब आब तऽ छठि-तठिमे अबैत नहि छ थिन ईसभ गाम। मम्मी केँ कहै छियनि, जे अहीँ कहियौन ने, हमसभ तऽ छोट छियनि। कमसँ कम अहीँ कहियौन ने, लोक रुसि- कऽ गाम एनाइ नहि छोड़ि दैत छै, लेकिन ओ कहै छथिन- ठीक करैत छै। इमे कोन हमरा तऽ किछु ने बुझाय पड़ैए, जे ठीक- करै छै। गाम एतेक एतेक दिन छोड़ि दैत छे
मतलब आवाजे नहि गेल छलए।
आब आबि रहल अइ ने?
हँ, ओ छ दुआरे।
अच्छा, अहाँके?
की कहलहुँ?
अहाँकेँ फोन कऽ रहल अइ?
हँ, कऽ रहल छलै। कहि देलियनि पप्पा गप्प कऽ लेथिन कनि कालमे।
हँ हँ, ठीक क ठीके छै। हम तऽ हिनका कहलियनि मम्मीकेँ जे- अहूँ जाउ, बहुत दिन भऽ गेल पिंडारूच घुमना। हमरा अपने मोन होइत छलै, जे कनि काल ले- जाउ। बेसी काल लेल तऽ नहि हमरा मोन लागत, लेकिन कनि काल लेल घुमयके इच्छा भऽ रहल छलए।
पकरेतै ने तऽ केना गप्प करथिन एखनि।
हँ हँ। आओर की भऽ रहल छै एखनि?
एखन तऽ किछु नहि, बैसल छी। उएह, आब देखियौ परसू एग्जाम हएत कि नहि। एग्जाम अइ, लेकिन उएह छै, सम्भावने छै आ डेटो आगे बढ़ि सकै- छै।
अच्छा। आइ तऽ मम्मी केँ देखलियनि हेन ओ की कहैत छै गैस-तैस बाहर- बाहर कऽ लेने छथि, किएकि भनसाघरमे पंखा तऽ छै नहि। तखनि ओ गर्मी लागि रहल छलनि बड्ड।
हँ, आ ओहिनो मौसम- खराप रहैत छै, आ भोल्टेज रहैए कि नहि अहाँसभ दिश?
वोल्टेज रहैए, ओहिमे नहि छै दिक्कत। वोल् लाइने काटि लैए आइ-काल्हि, कखनो बेसी काटि लैए।
हँ। हँ, लेकिन काल्हि रातिमे एहन छलए, मामाजी आएल छलाह, तऽ एक्को बेर लाइन नहि कटलक। हमरा सबके त वैह होइ छले लाइन काटि देतै त गर्मी मे केना रहथिन घर नै, लेकिन लाइन नै कटलक से हँ से नीक भेल जे लाइन एको बेर राति मे नै कटलक।
हम अहाँके अपन गप सुनबै छी हमरा एहिठाम जे कोई अबैये
हँ।
त हम सोचैत रहै छी जे पानि नहि पड़य कियाकि पानि पड़ि जाय छै ने त पूरा घर बर्बाद भ प जाइ छै। हमरा सभके त आदत भ गेलै त हमरा ओतेक दिकत नहि होइये हमरा सबके लेकिन कोइ जँ अबै छै त ओकरा दिकत भ जाइ छै।
हँ से त छैये से होइते छै, हमरो सब के होइये हमर मा त पानि पड़ै छै त नीचो नै उतरै रहै छथिन खसै पड़ै दुआारे मारे कीचिर कीचिर दुआरे।
हँ आ एमहर त पूरा पानि पड़ैत छै त ई झटका से ई वला घर कम सम लेकिन निचुलका घर खपड़ा वला जे छै चू चू के भरि जाय छै ठेहुन तक। के पानि आ भनसाघर ओहि बाटे जाइ छियै, हँ हँ।
हँ हँ।
और एखन अहाँ आयब त देखैब पाछूमे हमरसभके खत्ता जे छले
हँ।
ओहिमे माटि ताटि भरा रहल अछि। सोचै छियै ओहिमे कि जे आम ताम लगा दियै, आम लीची एक दू टा।
अच्छा मौसीके अपन वलामे या हुनकर सब वलामे
नै अपने वलामे।
अच्छा, मौसी के अपन मतलब छैन जे भेटलैन हं।
आ एखन त देखै छी मम्मियो कहैत रहै छैथ जे फोन आ फ्रेंड करयवला काज करब आइ हम कहलियनि जे मामीसे गप करू, ओना ओसभ आइ गप केलथि हे। लगभग पौने दू घण्टा गप केलखिन हेँ।
आ ओना नहि केली।
ओना नहि केलथि फोन, आब एकबेर आगूसँ हम पुछि लेबनि मामीके जे ई नहि होनि जे हम बिसरि गेलियैने। लेकिन की गप करबनि हमरा किछु फुरा नहि रहल अछि।
हम जे फोन केलियै त बीचमे कहैत रहै छलखिन, की कहू, की कहू, कहि के रुकि जाय छलखिन। तखन ओ मामी के फेर सिखेलियैन एहिमे रुकबाक नहि छै मामी बैजते रहबाक छै।
हँ नीक केलियनि सीखा देलियनि, हमरा की कहैत छै अपने अजीब लगैत छले जे हम हु का की गप करबैन। आ एखन हम सोचिए रहल छी, टॉपिको हमरा सभके किछु एहन कॉमन नहि लगैए।
आर जेहो टॉपिक छलै से हमरा हमरे देब पड़ै छलै, हमहीँ पूछै छलियनि तखन ओ जवाब दै छलैथ। सेहो रुकि रुकि के, बीच बीचमे रुकि जाइत छलखिन।
ओना नहि रुकै छथिन, एकटा अहाँ एक टा काज क सकैत छी सलोनी, की कहू
हँ कहू।
मामीसे पुछियौन जे नानी माँ हुनका कतेक मानै छथिन, तखैन ओ कहती अहाँके।
से त छै, लेकिन हम सोचलियै नानी मा के, ओतै देखैत रहती हँ भरि दिन भागवते देखैत रहै छथि।
हँ एहि सभपर कहबनि त ओ बढ़िया एक दू घंटा घीचि देती गप
नै होइ छनि से राघव, हम देखलियैन से क क लेकिन ओहिपर नहि होइत रहै छ हुनका होइ छनि गड़बड़ा नहि जे हमरा बुते तै दुआरे ओ सोचि के बाजै छथिन।
हँ त हुनका अहां, हुनकर भौजी जीके बारेमे पुछियौन आ भायके बारेमे पुछियौन ओहूपर ओ बढ़िआँ भाषण देथिन
हँ ह लेकिन हुनक छै न कि गड़बड़ा जायत हमरा तै दुआरे बजले नै होइ छनि। हं त बुझि जेथिन।
हमरा परसू कहि रहय, परसू गप भ रहल छलैन मम्मी सभसे
हँ हँ
परसुओ हमरा लग पैंतालीस छियालिस मिनट गप्प भेल छलनि आइयो भेलनि लगभग डेढ़ पौने
हँ काल्हियो मामा आयल छलथि घर पर। त एक डेढ़ घंटा गप केल खिन, मामो कहै छलखिन मौगी के कहियो गपे नै खतम होइ छै, तते गप होय रहै छै मौगी सबके।
हँ ई होइ छै, लेकिन हम सभके नहि देखलियै हम अपन दादीके देखै छियनि ओ अपन बहिनो से गप करथिन, ओना एहिठाम आबि जाय छथिन सामने सामनी तखैन त ओहो सब एक दू घंटा आराम स गप क सकै छथिन। छथि लेकिन फोन पर ओसभ बड बेसी करती ते बीस मिनट, पचीस मिनट।
अपन जमानामे सभ करैत हेथिन, माँओ सभ बूढ़ भ जेथिन त ओते थोड़े कयल हेतनि।
हँ इहो गप अहाँ ठीक कहैत छी
हँ
एमहर त और मौसी की क रहल छथि?
मोती अहाँके खेनाइ बनबै ले जा रहल छथि।
अच्छा, की बना रहल छथि मौसी आइ।
मौसी आइ बनबै छथि रोटी और तरकारी।
मम्मी आइ कहने छलि हमरा जे ओ रायता बनबै छथि लेकिन फेर हुनकर प्लान बदलि कहली जे आलू प्याज के भुजिया बनबै छी और कनी राइतो भ सकैये बनाबी नो बनाबी किछु
हँ से त छै, अपन जे सुविधा हेतनि गर्मी मे गर्मियो बड छै ने। लगैये रातिमे फेरो पानि हैत।
आ दोसर की छै काल काल्हि की कहै छै बर्खी के भोज छलै।
हँ कहने छलथि।
हँ त ओहिमे छलहुँ, ईसभ त पहिने खा पी के आबि गेल छलथि, बढ़िआँ भोज छलै।
हँ हँ।
हमसभ हम करीब एगारह बारह बजे अयलहुँ घरपर।
राझ्त में कि दिनमे
राइत में।
ओ बहुत लेट भेल लेकिन
हँ बौ सबके खुआ कऽ अंतिम चारि पाँच गोटा मे खेलों।
अच्छा खुआकेऽ तहन तऽ अवश्य लेट हयैत।
हँ ईसभ सभ खा चुकल छलैथ। तऽ ओहिमे आइ भोर में गेल छौ तऽ काकी माँ कहने छलै जे हुनका लग बहुत रास की कहै छैयमिठाई वगैरह उबैर गेल छलैन।
हँ हँ।
बजौने छली जे बौआ कनि जा के भैर टोल मे अहाँ बाँट दियौ, असल मे हुनका अंगना मे कोनो बच्चा नै छैन
हँ से तऽ छैहे नहि रहै छैयतऽ दिक्कत होइते छैय।
कहली तखेन हम बाँइट देलियेन।
हम काज और बुची
आ एकदम हेतनि अहाँके एकटा जन्मदिन अहाँ बहुत नीक उठौलहुँ सभसँ नीक हम अहाँके कहैत छी। एखन जे हमरा पर कनियो तमसैय छैथ ओ हम कह दे छिये जे छोटी दीदी अहाँ के जन्मदिन मनाब, केक कटाब। कऽ हम गिफ्ट देब तऽ तुरन्त शान्त भऽ जाइत छैय।
हँ हँ हँ।
जहाँ की हमरा तमशाई छैय तऽ हम इएह कहै छियै।
हँ हँ हँ से तऽ छैये आर की क रहल छी।